बोलू
की करै छी?
पढ़ें छीयै और बोल
ककर क
हेगे तबियत ठीक तो नै गै? यहां गाय के दुध ले बुच्ची के तबियत ठीक भेलै? बुखार अयबो कयलै हें।
नै।
उम्म
गोटी आर खेलकै?
हां खयलक हन, बुच्ची आर वैह बुच्चीे के खेलबै यै।
आ बौआ?
बौओ खयलक हन एखन।
हुं।
हूँ वैह त बजै यै।
ए खाइले बैन गेला हे।
हां बैन गेलै। जीजा जी कखन ऐत?
गेल हन नय?
नै नै ऐल हें।
हय।
हय नै।
गेलै।
नै ऐल, उम्म अखनि खुशबू, मौसा-मौसी चैल गेल हन। मौसा गेल हन काम करैला बहेरी। मौसी गेल हन‌ पिंड कुटै लै।
साथ में जाए हय।
आंय नै।
तब
फोन कलियै न मौसा के हूं तऽ कहलकै मौसा हम बहेरी चैल एलियै हन।
हूं।
हूं।
कि बनैलियै खाय लै?
भात आर सोयाबीन, आलू, चनाके सब्जी, रोटी।
खैलियै?
नै दतमैन करै छियै।
मम्मी?
मम्मी निचामे यै।
खाइलै बैन गेल तखैन-तखैन दतमैन करै छियै?
हे खुशबू से बतियैलियैन अखैन से। हमही एने से केलियै।
उम्म भैल?
हूं-हूं।
हूं।
खुशबू दिशा खूब बारिश होय छै कहलिए भेज दियौ बारिश।
हूँ।
मौशी कहे छलै एकीस के गाड़ी पकड़बो खुशबू कहे छै कि जे बीस तारीख कै।
कहिया पकड़तै से उएह आर नै
हुं ओनहि से ओनही गाउ नै एते ओनही से ओनही जेैते।
चल अपन।
हुं। कहलके ओनहि से ओनहि जईयै।
हुं।
हूं।
अनिलवा से बात भेल?
हां गैले हन नै वैह ज़ोमेटो वला काम करे लै।
कम्पनी नहियै जते उ नै यै? हूं।
हूं।
नै जाएत उ कम्पनी में यै।
आब वहै काम करत।
हूं।
हुं कहलकै आठ घंटा बला गेलियै बात कऽ कऽ कहलकै काएल से जेबै आब। कै के अइलय ओकरा हाथे से।
हूं।
हूं।
ओयमे थोड़े नै घुमनाइ-फिरनाइ हेतै, मौज-मस्ती केनाय।
हूं।
एन्नै-ओन्नै थोड़े नै होतय, कहिनय हुं आयखन कैलियै, खाय लय बनेलौ?
हां खाना आर बना के त गेलै हें।
हूं।
सुनिल यार गेलै यै ड्यूटी आ ई गेलै वैह जमेटो वाला करै लै।
हूं।
हुं हम कहलिए कम्पनी नै जेबै तऽ जेबै नै अखन नै जेबै।
हाथ खाली छै अखन केन कमाय के जेबी भरा दियौ तब जेतै।
हूं।
हूं।
फोन करै छै ई जेबे ने करै हय।
हूं।
आ।
मेघ लगबो कैल हें।
झाँप तोप तो करै रौदा केहन लाग उगेल रहै, आब झाँप तोप करय छैय, हबो बहय छैय। मम्मी वएह कचरा फेेकके जरना ल के आइब रहल ये।
हूँ पकै पर छियै।
हू।
ओने झाँप तोप करैया की बुनि होइये?
मेघ लगले हन कारी खट-खट केयने छैय एते से मथेराइ दिस।
ह एने तऽ रौदो उगै छैय कखनो बादल चलय छैन झाँप तोप करय छैय।
हू।
हू।
प्रिया कहलक प्रिया इसकुल जयबै तऽ कहलकै नय नय जेबय।
हूँ।
दुनू की कहाँ करय छलय वएह ले मम्मी बाजले हन दुनू क।
हँ ओ यएह गैस चूल्हा, गैस चूल्हामे भात भ लऽ कऽ की सब्जी लेलकै की नहि वएह ले इ मम्मी कहय छैय दुनू के मारबौ आइ।
आ रखै नहि छियै आ बनबो नहि ने करय छैय दुनूके दुनू बगैर एको मिनट।
हू।
ओहि कहबे करबय सिखा क झगड़ा नहि करय जइहें। माइर पिट
छौड़े छैय मटसुुन जेना करय छैय।
हँ बुच्ची नहि खेलतियै ने तऽ ओकरा मारैय छैय बहुत।
हू। देखै छियै सब कोइ जे केशो छैय ओहो सब बदमाशी करय छैय, केशो हटा दै छैय।
हँ केश ओहो वला केश आर कबूला पाति वला रहै ने बहुते ओहो से बदमाशी आरो करैत रहय।
कबुला आर के न छैय या कुछो नय हमरा कोनो मांगल चांगल छलेै से हम कबुला करितियए। बुढ़िया हमर पता नय चलि गेलै एखने आ हमरा पर भाड़ द क।
ह।
हम कहियै सब कहना टिकी छोड़ल रहे छैय ने मूड़न होय छैय तें दुआरे टिकी छोड़ल हमरा की पता केस देखय छी त टिक्की छोड़ल छैय।
हू।
तबे हम बादमे पता चललै हम कहबो केलियै से किया रखलियै केस तऽ कहय छैय ओकरा करबे करतियै रहे ताहि दुआरे कहलियै एकरो कऽ देहिन। ओकरा नहि तऽ मांगल थोड़े ने छैय ओ त दस जगहके मांगल छैय।
हँ त उ दीदी तऽ शायद कऽ लेलकैन ने बेटाके मुड़न कि नहि केलकानि? हूं
ओ कानि अथी बला संतोष सीमा लगेना कमला कात मे केलकै हन।
अं
म तब बाबाधाम हमरे कपारमे सटतै तऽ।
हां-हां जे हेतौ।
उम्म
हुं
दखै छीयै बरखी हुअ दै छीयै
हूं-हूं हेलो बरखी तऽ हेयत आ आब दिसम्बरेमे ने। पाँच महिना एखनो टाइम है
हूं-हूं
हूं। अहांक
आ उहो से नै सुधर तै तऽ हम रूमे लऽ लेबै बहेरिये मे। गाम पर रहबे नै करबै आ आकरा अकेले रखबै।
उ-हु थोरा मोने नै लागत
नहि लगतै। दू चारि महिना असगर रहतै कि अपने भकभका जेतै।
हूं -हूं-हूं एखन कहै दे हम जेबे नै करबै। जीजाजी कहै छै जेबे नै करबै।
हूं
हैया आ जे ओते बदमाशी कोरैया ने से अपना घरे मे। आ दोसर लगन जाइ के तऽ बउक बनल रहै छै।
अपना घरमे ककरासँ डरतै। ककरोसँ डरै वला छबे ने करै।
दोसर जगह जाइ छी तऽ हमहुँ सब बेकारेमे
करैये नै तऽ अहां सँ।
हं, एखनो दुनू खेललकै हन आ मम्मी कहलकन खेबही आ नहि देबही आइ भूख नहि लगलौ आ दुन्नू के? त खेलकै हन लो कऽ। हूं। अन्नू फोन केलकै वाट्सएप्प पर। ओ केलियै तऽ उठेबो नहि केलकै ओ अपना मम्मी दिया पूछैत रहे।
ओकरामे रिचार्जे नहि करा देलखिन त।
उं- हूं खा लो।
ठीक छै तऽ मम्मी आर कतेय खायत यार तऽ दियौ खाय ले। अहाँ खा लिअ
जाय छी हमूं नहाय ले, मामा नहा कऽऐ फेर-से-फेर घरे तैयारी छै।
उं, किये ने सगर गरे तैयारी में
हूँ।
माँजले कल पर माँजैत हतै दस बारह टिन सँ
सुनील के गेलैहन तऽ सुनील के फोने न उठेलकै हन
निकालिया रहतै ने?
नाँय, ओ-ओको दिनके ड्यूटी चैन।
ऊँ
हूं, तेना ओ र-रन्ना के एगो दोस्त गेलेहें ने ओकरे क आदमी पाँच बजे गेले रहे आानै ले
हूँ।
हुं।
ठीक छै तऽ रखू
हे